साईं।
हलो।
हे ॾिसो हिनन में चैक कयो, हैलो।
हलो जय झूलेलाल आवाज़ तहांजी ॾाढी ढरी अचे थी।
हा हाणे अचेव थी आंटी आवाज़।
थोरो सो माइक जे साम्हूं अची करे ॻाल्हायो।
अरे अञा घणो साम्हूं खणा? हैलो।
हा हाणे थोरी ठीकु आ।
हा, हलो हलो हाणे।
हा हा, हाणे बैेटर।
बैटर ठीकु आहे हाणे ॿुधायो तव्हां अॻियां ॿुधायो कुझु
काथे खां था ॻाल्हायो तव्हां
असां ॻाल्हायूं था आंटी पाचड़ा मां जलगांव जे साइड मां ख़बर अथव न
न न न ख़बर आहे मूंखे
अच्छा तव्हां वॾे सिटी जा हूंदव पोइ
मां लखनऊ मां आहियां त महाराष्ट्र ॿियो साईंट जे बारे में हेतिरो नालेज आं
किथा आहियो तव्हां
लखनऊ लखनऊ यूपी
लखनऊ
हा
अच्छा जाम सुठी सिटी आहे
बिल्कुलु बिल्कुलु
त लखनऊ में छा फेमस आहे वधीक
लखनऊ जा मोन्यूमेंट सर फेमस आहे खाधो पीतो इलाही फेमस आहे मंदर ॾाढा फेमस आहिनि चिकन कारी ॾाढी फेमस आहे
अच्छा सही आहे सही आहे लखनऊ जो मां नालो त ॿुधो आहे जाम लेकिन कॾहिं आयो न आहियां
हम हम
कॾहिं करिणो आहे मूंखे बि एक्सप्लोर
बिल्कुलु बिल्कुलु अचु एक्सप्लोर कर
ह लखनऊ जे साइड में कहिड़ो वॾो शहरु आहे या कुझु
लखनऊ इलाही वॾो शहर आहे उन जे आस पास लखनऊ यूपी जो केपटल आहे
अरे मालूम आहे लेकिन साइड में कहिड़ो हीअ वॾो शहर आहे नामचिन हिन वांगुरु कहिड़ो
अ ॿियो वरी आगरा ॿुधियो आहे
हा आगरा आगरा आगरा मु
आगरा आहे बनारस कानपुर आं
अच्छा हे सभु अजीबो गरीब शहर सभु हिक साथ में आहिन
अ छा
हे सभु अजीबो ग़रीब शहर हिकु साथ में ई आहिन
हे अजीब ग़रीब शहर लॻनि था तोखे
अरे मतिलबु ईअं हेहे जेका ॿुधायोव कानपुर वग़ैरह इहे सभु ईअं नाला
अच्छा हे ख़बर आहे कान पु ॾाढी वॾी लेदर जी फैक्ट्री आहे कानपुर में बनारस शिवजी जी नगरी आहे
न बनारस त हे त ॿुधल आहे मतलब मतलब मां उनजे आसेपास
आगरा में सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड वारो ताजमहल आहे
ख़बरु आहे आंटी मां बि जी के पढ़ी चुको आहियां अच्छा दीदी त मां बि जी के पढ़ी चुको आहियां दीदी
कोई ॻाल्हि न छा एज आं तुंहिंजी
छा हे
एज केतिरी आहे तुंहिंजी
तव्हां हीअं बराबर ॻाल्हायो न, मूंखे लॻो छा आहे? छा तुंजे अलाए छा ता ॻाल्हायो तां?
ऐज एज, उमर केतिरी आ?
मुंजी एज यानी उमिर आ मुंजी, ट्वेंटी वन आंटी, अ सॉरी दीदी।
हा, त मां पंजवीह जी आयां त आंटी न चओ न।
अरे त यार, मूंखे थोरी पेरे ख़बर हो दीदी।
अछा, पर पुछी त वठंदव।
हा, इहे ग़लती थी वई, न त मां स्टार्टिंग में ई पुछंदो खयां, केंखा- केंखा।
हा, कोई ॻाल न हल।
मतलब ग़लती कीअं थी वई, तव्हांजी जेकी वॉइस आ, उहा अंटियुन जे, अंटियुन वांगुर आ ईअं।
थोड़ी हैवी आ न।
थोड़ी हेवी आ, सही में हेवी आ।
यूपी जा जेका सिं सिंधी आहे न, हुनन जी आवाज़ ॾाढी बोल्ड आ।
बोल्ड आ?
हा, लाउड एंड बोल्ड हा।
मतलब बोल्ड आ त शा खाईंदा एड़ो खाधे में शा मिलायो तव? मिटी विटी खाई रखंदा आयो छा?
न न
बाक़ी।
पक्की सिंधी रोटी खाईंदा आहियूं।
पक्की सिंधी।
हा
कच्ची न खाईंदा आहियो?
माने की सिंधी रोटी वधीक खाईंदा आहियूं न।
हा, त असां केड़ो मराठे जी रोटी खाईंदा आहियूं। ऊअं सिंधी
न, न माने हे जेको जंक फूड वग़ैरह घट खाईंदा आहियूं, पिज़्ज़ा वग़ैरह। घर जी सिंधी रोटी वधीक खाईंदा आहियूं।
हफ़्ते में हिक आधी दफ़ो त हली वेंदो हूंदो।
महीने में हिक अध बार।
महीने में हिक अधी बार।
हम्म
अच्छा, त हे ॿुधायो हुते पांजो आं, समझो हाणे जीअं ॾहें वारी कुल्फी हूंदी आ। त हुते मिलंदी आह न ॾहें वारी, कि न हुते स्टार्टिंग ई वीह वारी आ।
न मिलदी छो न हूंदी।
मिलदी हूंदी, मतलब तव्हां कॾहिं ट्राए न कयो तव?
असांजे हिते न, मेनली प्रकाश जी कुल्फी ॾाढी फेमस आ। अमीनाबाद में उन अञा नई ब्रांच खोली आ आलमबाग में, प्रकाश जी कुल्फी।
हम्म हम्म
त हू, माने कि जीअं जेका नॉर्मल कुल्फियूं मिलदी आहिन न।
हा, हा
हुनमें पाणी मिलाईंदा हूंदा भले ही खीर में, पर हुनजी छा आहे न हू खीर के काड़े काड़े से समुझी वठि की अगरि हिक लीटर खीर आ त हुन में सिर्फ़ ढाई सौ एम एल जॾहिं खीर बचे थो न पोइ हुनजी कुल्फी ठाहींदो आ।
अच्छा अच्छा हिकदमि प्योर आ हुनजो।
हा ॾाढी प्योर ऐं ड्राय फ्रुट व्राय फ्रूट भरे करे मस्त ॾाढी फेमस आ लखनऊ जी।
हूं पोइ तव्हां त महीने में उहो खाईंदा हूंदव चारि पंज?
हा पोइ जॾहिं ट्राए करण, जॾहिं खाइण जो मनु कंदो बि आहे न त असां होॾे ई वेंदा आहियूं।
अच्छा प्रकाश अंकल ने अहिड़ी कोई सुठी कुलफी छा लाए ठाती थई।
हा अरे जेको बि माण्हू लखनऊ अचे थो न अगर हू नथो खाए प्रकाश जी कुरपी
हम्म
त हुनजो लखनऊ अचणो वेस्ट आ और अगर कोई थधि में अचे थो न लखनऊ त थधि में असांजे हेॾे हिकु मक्खन मलाई मिलंदी आ।
मक्खन मलाई
हा बेसिकली हो छा कंदा आहिन, कि मखण जेको ठाहींदा आहिन न हुनखे बीट करे करे न हेतिरो फोमी करे छॾींदा आहिन त हू बिल्कुल हिअं समुझी वठि कि फॉम हूंदी आहे और हो एतिरी लाइट हूंदी आहे कि माने तू स्पून भरे भरे बि खाईंदे न तोखे फील न थींदो की तूं कुछ खाधे। हिकदम हो माउथ मेल्टिंग हूंदो आ।
महंगी बि हूंदी?
न न, मुंहिंजे ख़याल सां टीह चालीह रुपये में सौ ग्राम हूंदो आ शायद।
अच्छा हेतिरो सस्तो बि ईदो आहियां मखण मलाई?
हा सौ ग्राम में हूअ दोनो भरे करे ॾींदो आहे। अड़े फॉम हूंदी आहे न ॾाढी लाइट हूंदी आहे।
हा मुंहिंजे हा बस समझी वयमि मां। हिकदम लाइट हूंदी आ वज़न में हल्की
हा सौ ग्राम में माने हिक दोनो तोखे भरे करे ॾेई रखो।
सही आ सही आ सही आ।
हम्म
सौ ग्राम मांजे हे समझो हा हिक किलो में घणा ग्राम हूंदो आहे हज़ार ग्राम न
हा
त समझो टीहं रुपये हुन जो सौ ग्राम हिकु किलो घणे थी वियो?
किलो वारी टे सौ
हेॾो टाइम
त मैथस जी स्टूडेंट थोड़ी आयां
अरे इअं हूंदो आहे एक्सपीरियंस त थव न
हा
पोइ तव्हां त हाणे कैल्सी कढणो हूंदो भई पंजे रुपे सां पंजीजूं घणी वरितियूंतबु घणे थी वई पंजवीहु रूपए कैलसी क हूंदोदावदा न
कैलकुलेटर जो ज़मानो आ केर एतिरो मथो मारंदो आ
एतिरो एतिरो नॉर्मल पशम वारा त माने
अड़े ठीक आ न कोई ॻाल्ह न ज़रूरी थोडी आ की हर कंहिंजी मैथ सुठी हुजे हर कंहिंजी कै्कुलेशन सुठी हुजे
हो त आ लेकिन मुंहिंजी बि न हुई लेकिन हेतिरो जेको नॉर्मल हो त सभिन खे अचण खपे न
बिल्कुलु
बिल्कुलु त तव्हां घणी स्टडी कई अथव?
मां एम एस सी कल आहियां।
एम एस सी हे छा हूंदो आहे?
एम एस सी मास्टर्स ऑफ साइंस
अच्छा त हुनमें जॉब कहिड़ेॾी मिलंदी आहे?
इलाही जॉबियूं आहिनि जीअं अगरि जेका कैमिस्ट्री लैब्स हूंदा आहिनि फॉरेंसिक लैब्स हूंदा आहिनि हुननि सभिनि में जॉबियूं आहिनि। वरी बेसिक जॉब्स टीचिंग में आहे।
अच्छा त तव्हां छा कंदा आहियो?
मां त हू सब्जेक्ट छॾे करे ॿ पंहिंजी स्ट्रीम चणे वरितमि।
कहिड़ी? वाह त हाणे इंस्टाग्राम ते तव्हां मुंआ लॻाया वूंदो न मूंंआ?
न न मां इंस्टा ते न ठातयो आहेमतलब मां ठातयो हुयमि पहिरें पर मुंहिंजो पेज वरी हैक थी वियो त मां हुनखे जेक हूंदो आ न की जीअं तव्हांजो पब्लिसिटी केतिरी आहे शहर में।
हा हा
त हुनजे बेसिस ते कम मिली वेंदो आहे इंस्टा जी हेत ख़ास मूंखे नीड आहे न।
हा त ॿुधोसीं त तव्हां हाणे मेकअप आर्टिस्ट ठही आहियो ताहां?
हा
त तव्हां हाणे घर ई अटेंड कंदा आहियो पंहिंजे घर की माण्हुनि जे घर वञी करे कंदा आहियो?
वनी करे करी आ।
वञी करे वञी करे कंदा आहियों?
हा
अच्छा त तव्हां सही में हिकु इंस्टाग्राम जो पेज वरी ठाहे रखो अ तव्हांखे मिलंदव हुन जामु कस्टमर मिलंदव।
हू त मूंखे ख़बर आ मां चयमि थो तोखे मुंहिंजो इंस्टा पेज हुयो।
हुयो है थी वियो लेकिन अञा ठाहिणी त हार त थोडी मारणी पवंदी।
न न न बेसिक छा हिकु माण्हू आहे जेको कॉन्टेंट क्रिएशन कंदो आ। हेॾे जो ई आहे असांजे हेॾे जो ई त हू अञा उहो करे ॾींदो शायदि रिकवर करे ॾींदो अगरि थी वियो हुन सां रिकवर त सुठो आ।
हूं न हा सहॻाल्ह आ हक थीवयो
हा बेसिकली हीअ आहे की रिकवर थी वेंदो त सुठो आहे।
त हाणे जे ज़माने में इंस्टाग्राम अकाउंट है बि थीा आहिनि छा?
अरे बिल्कुलु थींदा आहिनि।
मयो त न थियो आहे।
तुंहिंजो न थियो आहे त ॻाल्हि ॿी आहे तू सुठो आहे बची वियो आ आहे।
हा हा हा अरे इअं न ज्यादा तर छोकिरियुनि ॼो ही थीन्दो तव।
हा हे त आहे।
उननि खे छोकिरियुनि ॼी मतलॿ प्रायवेसी लीक कइंण में मॼो़ ईंदो आ हिननि खे।
हूं।
वेसे तहांखे कंहिंॼे मथां शक तव?
अलाए मुखे छा ख़ॿर मां मतलबु अ हेड़ो कोई मुंॼे दिमाग़ में आयो न हुयो की
कहिड़ी दुश्मनु हुयो हॉस्टल ॼे टाइम ते या कॉलेॼ ॼे टाइम ते ताईं?
दुश्मनी त यार, इलाही माण्हुन सां हुई। अब त मुखे याद ॿि नाहे केर केर दुश्मन हुयो।
त हो ॼेको तहांखे याद ॿि कान्हे न, हुनन दुश्मनन पैसा ॾई करे ॿिए केंखे तव्हां जी हैक कराए रखी तंव।
अरे! करे रिकवर थी वेंदो पो छा कंदा? मां ॿियो ठाहे वठदम हुनमें छाहे।
वरी हैक करे रखंदो, छा ख़बर हुन ने ताईं हैक करे करे तांई हुन मां हो सभ पोस्ट डिड करे रखंदी कि न न।
करेे रखे, छा कोई फ़र्क़? थोड़ी पए थो, कम ॿियर मिली वेंदो, ॿेहर कम कंदासीं ॿियो पेज ठही वेंदो।
मां तव्हां खां पुछांव तो पियो? हुनने डिलीट करे रखां तई कि न, तव्हां अकाउंट ॾेखाइंदो हूंदो न हाणे ॿि ऑनलाइन?
न एकाउंट हुन हो करे हटाए छॾियो तई न, ॾेखाई नथो पए।
हटाए छॾियो तंईं हाली ईंअं।
हा
हाणे पो थोड़न ॾींहंन में काल कंदुव, पैसा ॾे त मां तोखे ॾियांए।
हिक फूटी कौड़ी न ॾींदम।
फूटी कौणी त ॾई छॾजोस।
अड़े! हेड़े माण्हुन खे हिक फूटी कौड़ी ॿि न ॾेबी आ। उन्हन खे खपदी आ, सिर्फ़ ॻारी।
छा खपंदी आ? ॻारियूं-ॻारियूं। ॻारियूं ॻारूं ॾिजोस पो।
हा बस।
हम्म ठीक आ, ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभ बढ़िया।
वैसे तहांखे मां घणें साले ॼो तो लॻां?
अनां तूं ॿुधाए हिकवीह ॿावीह ॼो।
अना तूं ॿुधाए मतलॿ?
अनां त ॿुधायो हुयई तूं।
अच्छा, मां हाणें में ॿुधायो, ऐं मां एतरे में भुलजी वियुम।
अंए मांई त पुछियुम तोखां, तुंॼी उमर छा ए?
अरे! हा, हा ॿरोॿर उमर ऐज भुलिॼीयुम भुलिॼीयुम मां।
ह ह
हे तांजे चक्कर में भुलजी वियुम मां।
हम्म
हम्म, ॿियो ॿुधायो?
ॿियो सभ बढ़िया।
तांजी सरनेम छा तव?